की हाल छ।
बहुत बढ़िआँ छै अपन कहियौ। कि सब होइ छै।
ब छै।
ह कनि आहां टावर।
तते लगै छै अच्छा आवाज कटैया की आवाज कटैया।
हँ आबि यै।
ह कहलउ आय भोज छै।
कतऽ।
माछ भात के सुगौनाा मे।
बाह देखलियय ग्रुप में फोटो सब ततेक माछ लेल गेले य।
ओतहिसँ जतहिसँ अहाँसभ आनै छियै। अहाँ सब एकटा गाछी कतऽ दन छै।
अच्छा ओतऽसँ।
कत छै ओ।
ओ छै राजनगर लग।
हँ ओते से अनलके बड़ी कल गेले अनै ला तऽ आम माछ ई सब सबटा रोहित के दाय के बड़। खी छिय आय।
तऽ अपना सब एतऽ तऽ उएह छै ने भोज भात के तऽ बहुत रास व्यवस्था। का छै ने कखनो बड़खी कखनो मूड़न। उपनयन हँ बहुत रंग के काज छै।
देखियो भोज तऽ सब करै या लेकिन जेकरा माछ भात के जे भोज करय या ओ बहुत। त नीकसँ बुझियौ भोज करैया।
हँ।
ह। किएक तऽ अहाँके भोज एकटा होइ दू तरहक भोज होइत छै एकटा होइ छै जे। हँ हम भोज कऽ रहल छी एकटा होइ छै भोज केलहुँ।
हँ।
से भेले। एहिमे माछ भात जुआल जुआल माछ छले छठ।
मिथिलाक संस्कृति। परम्परा में अतीथ के सत्कार सब पैघ प्रतीक छै ने। मिथिला मे तऽ कोनो भी शुभ काज। पाबनि तिहार होइ छै या कोनो विशेष पाहुनक। आगमन होइ छनि तऽ मास भात बननाइ तऽ बहुत अनिवार्य मानल जाइ छै ने।
आ ओहो देखियौ आ दोसर जे नव कनिआाके जे दुरागमन होइत छनि ताहिमे सभसँ। पहिले माछे कटायल जाइए।।
हँ अपना सब ओतऽ कहल जाइ छै माछके शगुन मानल जाइ छै।।। जेना शुभ शुभ माने जेकरा हिन्दी मे शुभ कहै छियै अपने सभ।
हँ तऽ वेहमे पहिले अथी कऽ कऽ तहन। हरैद लगा दियौ ओहि पर।
हमरा सबके गाम मे अथी जे होइ छै कोजगरा जे। नवविवाहित आदमी के त सबसँ पहिने लोक की कहै छै जे। माछ भातक भोज कहिया कऽ रहल छी दुरागमने दिन की ओकर प्रात भेने छै कि नहि।
हँ हँ से तऽ छैेहे।
हँ। आर सबस मेन छै जे नीक माछ खेनिहारो हेबाक चाही। खाइयोवला परर डिपेंड करै छै किएकि तऽ बहुत आदमी के खाइए नहि अबै छै।
माछ तऽ बहुत तरहक होइए लेकिन सभसँ नीक माछ जे। कहल जाइ छै से कोन माछ होइये।
अपना सभ दिस जे छै से सभसँ नीक छै रोहू।
हुं, ओहिमे कहाँ दन बहुत तागत- तागत होइ छै, बहुत किछ रहे छै।
ओहिमे जिंके -जिंक रहै छै, जिंकके बहुत मात्रा रहै छै, जाहिसँ स्वास्थ्यके लेल बहुत फायदामन्द छै, आ दोसर चीज। माछ जे केओ खाइये, ओकर मूड़ा खाइये, त ओ बहुत नीक काज करैये। त ओकर सब
ओ तऽ कहाँ दन दिमाग तेज होइ छै, मूड़ा खेलासँ नै?
हँ, हँ, हँ आर तहुसँ मेन छै जे, अपना सब ओतऽ जे खेनाइ परोसल जाइए से नोत अगर अहाँ किनको दै छियैन, तऽ नोत मे अथी देल जाइ छै ने, कहबै। केराक पात पर। तऽ ओ एकटा अलगे भेलै, हँ ओकर एकटा अलगे महत्व छै। फिलहाल मे, आइ हमहुँ सोचि रहल छी। आइ हम देख लेलियै, आइ हमरो मोन भऽ रहल ऐ जे आइ हमहु कनि माछे- भात के व्यवस्था नै कऽली।
कऽली। हँ, हँ, मोन हुए तऽ कइये ली।
ह बहुत दिन भऽ ओ गेल हे, तऽ आइ सो तैं हम सोचि रहल छी जे, माछ बनेबै।
गाम जँकाँ तऽ नहिए भेटत? तखन हँ माछके नाम पर माछ भेट सकैए।
हँ भे भेट जेतै, से तऽ माछ भेट जायत।
रोहु माछ भेटैए।
अ हमरा की छै, सबसे नीक लगेये जे माछ- भात और आलू के भुजिया। हँ नेबो लऽ लिअ, सलाद लऽ लिअ, हमरा एक नम्बर लगैये, तै पर से दही भऽ गेलै एहह एह।
एह मजा आबि जाइ छै, हमरा मेन बात। छै, अहाँ के माछ खाय लेल नहि कोनो, लेकिन हमरा ओ खण्ड नहि खायल होइये। पलइ रहैत छै, से हमरा नीक लगैए, सेहो मे तरल बेसी।
पलै मे की छै लम्बा- लम्बा। प पतरगर - पतरगर काॅंट रहे छै ने, ताहि दुआरे।
हँ, ओहो जुआयल माछ जे रहल, तखन। ओकरे पेटी काटल जाइ छै। ह, आब तऽ देखियौ जे दुर्गा पूजा आबै छै ओहोमे
जहन ऑफिस सँ निकलब, तहन हम जेबे करब आनय लए।
हु तऽ बनाइए लियअ, माछ बनबै केना छियै अहाँ? अपना आ मिथिलांचल वला अथी मे बताउ?
से हम कहै छी अहाँके। लेकिन पहिने हमहिसँ कहब जे, हमरा सभ ओतः जे एकटा इहो छैत दोस्त। अगर अहाँ कतौ शुभ कार्य ले विदा भेलऊॅं। आउर यदि अहाँ माछ देख लेलियै, तऽ ओ काज बुझू जे काम शुभे -शुभ मानल जाइ छै।
अच्छा!
हँ, तऽ ई चीज छै, ओना हम माछ जे बनबै छी से सभसँ पहिने माछ के हम खूब नीक जकाँ धोई छि नून दऽ कऽ।
हँ, नून दऽ कऽ धोइ छियै माछ के?
कारण की छै, ओतस स्मेल रिमूव भ जाइ छै।
अच्छा ई तरीका हमरा नै बुझल छल।
हं ओकर स्मेल जे छैय रिमूव भए जाइ छैय, स्मेल रिमूव भेला के बाद की होइ छैय। तऽ नीकसँ साफ भऽ गेल ओकरा जहन पानिसँ छानि देलहुँ छानलाके बाद कनी काल ओइमे नून आ हरैद मिला कऽ छोइड़ दै छियै कतवा देह माछ ताछ एकटा एहन चीज छैय, जइमे खूब तेलक प्रयोग होइ छैय, तेल बढ़
हँ ओ तऽ छैइहे।
हँ तेल दिजवै नै देबै तऽ ह कंजुसी करबै तऽ स्वाद खराब भऽ जाएत।
खराब भैत खूब कर कर कऽ लाल कऽ कऽ तरू ओकरा।
हँ तऽ फेर ओकरा हम तोड़ै छी तोड़ै छी तऽ मतलब जय बेरे दू बेरे, तीन बेरे जय घानी भेल अपन से कऽ लेलहुं। तकर बाद ताप जाधेर तराई हे तातिर बैसलौं कि हम दै छियै बाटी मे फुले लए।
अच्छा।
हँ ओहि मे कनि धनी सेहो दऽ दै छी कनि गोटा धनी। आर ओकरा या तऽ सिलौट पर या तऽ मिक्सी मे पीसलों।
लेकिन सिलौट परहक पीसल मसालाके अलग स्वाद होइए।
आब लेकिन ओतेक मेहनत के करऽ चाहे छैय।
हँ मेहनत नै करू लेकिन किन अहाँके सिलौट परहक मसाला जे माछ मे दियौ तऽ ओ एकटा अलग स्वाद ओकर होइत।
की करै छैय। तऽ लहसुन, अदरक, मिर्चीके अलग पेस्ट बना कऽ रखलहुँ प्याजके अलग पीस कऽ रखिलेलहुॅं। तकर बाद पचफोरन, तेजपात, हींग सभ दै छियै। तेलमे तकर बाद ओमे प्याज खसा देलहुँ, प्याज मतलब सॉरी ओहिसँ पहिने हम लहसुनके आ पेस्ट से बनेने रहियै लहसुन अदरकके से दल एकरतियो जहाँ बुझाइ छैय कि सट से ओहिमे सभटा प्याज पिसलाहा द दैऽ छियै आ प्याज के तते काल तक भूजै छियय जते काल तक पूरा केओ लाल ने भऽ जाय, ठीक छैय। तकर बाद लाल जखन भऽ गेल तकर बाद तऽ नीक लगै छैय देखयमे। मा कागज तेल छोड़ऽ लगलय।
मेन छैय अहाँके खेनाइ पिनाइ के रंगे बतायत तऽ खायलो हेएत ओ जे पहिले ओकर कलर देख लेबै अहाँ तऽ ओ बढ़िया लगैत रहे छैय तऽ मोनो भऽ जाइ छैय खाय के
हँ तिल जहां पर रहै। फेर ओहिमे हम जे एस्ट्ऐंस ऑफिस लेने रही धानी सबदक तऽ से सब लाल कलर वाला लाल मिर्च देगी मिर्च जेकरा कहै छियै, तकर बाद अहाँके तीखा तीखा वाला सेहो मिर्च छैय से सभ सभटा टमाटर तमाटर सभ सङ्गे दऽ दै छियै। संगे दऽ कऽ ओकरा लगभग पाँच मिनट भुजलहुँ, बुझ गेलियै। पांच मिनट भुजला के बाद ओकरा ओहिमे देखे छिय जेकि भुजेले भुजा गेले त ओएमे अपना हिसाबसँ जतबा झोर दय के छैय से झोर देलों। झोर द कऽ नून देलहुँ हँ नून देलहुँ।
अच्छा।
हँ नून पहिने कतौ नहि देलियै ह से ध्यान द।
किया तऽ नून एहि दुआरे नहि देल जाय छै जे माछ कतेक रहे छै जे गलि जाय छै ओहिमे नून।
ह आ नहि नहि त लोकोहो माछ मनन देल रहै छै।
देल रहैत छै ओहि हिसाबसँ जे बेसी भऽ जेतऽ।
हँ त ओ सेहो गप छै तहन फेर ओकरा भुजलहुँ भुजलााक के बाद। झोर देलियै झोर जहन खदकऽ लगै छै तहन सब। छटा माछ के ओहिमे डुबा देलहुँं डुबेला के बाद ओकरा झाँपि देलहुॅं आ। ओहि अहाँके शुरुआतमे कहनाइ बिसरि गेल रहै एकटा बाटीमे हम। अथी सेहो देने रहै छियै फुलय लेल आमिल आमिल।
अच्छा।
हँी इ श्रीरमे द अपला पइ साहित। तऽ तकर बाद। धनी पात रहल त से ऊपर से गार्निश कर देलो धनी पात ले के एक नं्बर ाय मे लग।
आ सेहोमे तकर बाद इहो सुनैत छियै जे अहाँके ज माछ के अलगसँ। तोरल बालला के अहाँ तरकारी बनायब तऽ बनाउ ने तऽ मूुरी के मूड़ी घंट होइ छै दालि।
दालि ह खेरही दालि अपना सब कहे छ ओना शहर मे जेकरा। मूंग दालि कहै छै मूंग दालि में ओ बनै छै। ततेक शानदार लागत हमरा तऽ लगया जे। मूड़ घंट अगर अहाँ खा लेलहु तहन अहाँ दोसर चीज माछ खेबे ने। करब अहाँ मुूड़ी घंटे कहबे हमरा दिअ।
अच्छा ओ माछ त बेसी नीक लगैएा।
सुन्दर लगे छै हमरा के की कहल। सब नहि खा सकैय जेकरा तरीका बुझल छै सएह खा सकै ई सब चीज।
वही बात छै।
हू।
मुूड़ीघंट बनलो सब के नहि अबे छनि जे केो एहन बनबे छथि। तऽ हुनकर नीक रहै छनि।
हँ।
एक दिन ओहिठाम गेल रहौ एकटा बड़ सुंन्दर खेने रही अहाँके। हाथ में द के बनेने रहथिन ज्योति ओहिठाम जे। खेने रही ततेक सुदर हमरा लागल खाय मे। बहुत नीक स्वाद रहै चाउरो बड सुन्दर रहै। केना बनेने रहथिन ओ
हमरो बनबऽ अबैयै।
अच्छा अहुूँकेँ बनबऽ अबैय तऽ ओकरा बनायल केना जाइत छै एकटा तऽ दालिवला भऽ गेल।
जाइल बला तऽ भऽ गेल।
हँ चाउर मे जे देखहो बनेने रहथिन से केना।
मेन छै जे। खरा मसाला जे भेल ने खरा मसाला जेना दालचीनी इलायची। सौफ तकर बाद से अहाँके ओहिमे मरीच बुझलियै। चक्र फूल होइ छै से। इ सब द के पहिने तेल में द के भुजिया तहन ओ में चाउर धो के देल जाय छै मसाला सब। देले छैय बुझलिये। आर तरलाहा अथी जे रहे या अहाँ के की कहबे मूड़ा तेकरो तोड़ -तार के द दियऔ और पाइन द दियो अ पाइन लगाकऽ सीटी लगा दियो। अहाँ पचावन पर से डिपेंड करे छै अहाँ एक सिटी लगेबै कि दू सिटी।
तऽ ओयमऽ कोनो मसाला ने पड़ै छैय की।
बिलकल मसाला पड़ै छै कहलहुँ तऽ गरम मसाला पड़ै छैय ओयमे।
आ भरेत- तरैत किछ ने।
तारे के नून ने गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनी
अच्छा ई सब सबटा धहनीटा ने पड़ै छै।
हाँ धनी ने पड़ै छैय। बुझ गलिये हाँ से हाँ सीटी-सीटी लगा दीयो। सीटी लगा दियो। एक नम्बर लगे छै खाय में हमरो बनबै आबे या बढ़िया से।
ओकर पतला चौङ अबे छै ने कि कोनो चौङ मे बना सकै छीये।
ने ओ अहाँके ओथी चौङ मे ने बनत बासमती चौङ मे ने बनत अपना सब ओता गाममे एकटा मंसूरी धानक चौङ होए छैय। हाँ चंदनचूड़ो मे बेन जायत मंसूरी धानमे सेहो बेन जायत।
अच्छा मंसूरी चौङ नीक होय छै गमकैत रहे छै।
मंसूरी चौङ नीक होय छै बहुत सुन्दर होय छै खाइयो में नीक लगे छै।
अच्छा। हमरा तऽ अपने मशीने पर तेकरा रंग बिरंगक चौङ सब अबैत रहे छै।
तब मुरा छैय अगर बेसी तऽ तेहन ने अपन तेरके राख देते काल सएह बना लेब।
मुरीघण्ट तऽ ओ तर कऽ केना रखथिन ओ तऽ दोसर ठाम भोज छैय। आ मे तऽ रसे होतै जे होतै से। हाँ।
ने तऽ रस आएब जेते तऽ कोनो दिक्कत ने छैय रसमे सँ छान कऽ राख देथिन से हेतै।
ओकर ओहन स्वाद ने हेतै किआ तऽ बहुत काल अहाँकेँ भीज गेल रहतै ने माछ।
हां ओना तरले राखल जाइ छै‌य।
हांँ तरल वला के बहुत नीक स्वाद रहे छै। से होइ छै ओना हम ओए दिन खेने रहौँ से हमरा ततेक नीक स्वाद लागल।
हाँ।
जे किछु कहै खेनाइ पिनाइ नीक छलै ने।
एक दिन हम नीक से बनााक अहाँके हम खुआएब नीक लागत बहुत पसंन्द आयत कोशिश करबे।